हाँ। नमस्कार।
जी नमस्कार और ब जी नमस्कार और बताइये ने कैसन छै।
हम ते नीके छै, अपन बताबै छै।
जी हमू नीक छिये तनी जादा उ्मस चीज खा ले ली अभी
हूं मीठ चीज खाइ छैय।
खाना ना खाय छै अभी।
अभिये खाना खाय छै, इतना जल्दी कोन खाना खाय छै। की अहाँ खा ले ले छै की।
हम ते कबे के खा लेले छै।
होय छै, हम अहाँ कहै छी, हम जानबे करै छी होय छै, अहाँ ना खाएब, एतना जल्दी-जल्दी अहाँ काहे खाना खा लेबै छी, बड़ा जल्दी-जल्दी
ना भूख ला गेले छै ते हम खा लै छै।
अहाँ से भूख बर्दासे न हो छै ना।
हाँ भूख बर्दासे ना होय छै। हम ते खाना खा लै छै।
न नीक न करै छी, खाना खाये लै के चाही, भूख थोड़े रोके छै कोय।
ह्म्म नहिये
और बताउ माता जी, माता जी, पिताजी सब कैसन छै।
सब नीके छै, अपने के माता-पिता कैसन छै।
हाँ हमरो माता-पिता सब निक छै, जानै छीयै एगो बात अहाँ के हम एगो बात बताउ। आ सुन के हाइक हो जा, दुनिया में चले ला लोग कुनु अमीर के कदर ना करै छै, अमीर कोनो बन जाय छै तऽ लोग के लागे छै कि उ कुछु कुछो गलते चीज कर के बनल छै ना।
हाँ ई ते हय ले छै।
ऐसे एगो हमर दोस्त छै। ओकरा से हम कल्हू बतीयात रहे छी। तऽ उ कहै छै हमरा कि दुनिया मे कोनो अमीर अपने से ना सब अमीर गलत रास्ता से बनै छै, सच के रास्ता से ना हम इहे कहे छीये कि भाय ओकर तू मेहनत काहे ने देखे छी, उ मेहनत करले छै तबे बनल छै, आय इ सब कोन रोकै छै जो खुदे ना बन सकै छै, तबे कोनो रो के छै कि बोैलै छी
हाँ ई ते हाँ कोन कहै छै से।
ए उहे दोस्तबा ना बतएले छी अहाँ के, जकर मुबाइलबा भूला गेल रहै छै।
हाँ, हाँ उहा कहै छै।
जी त हम सोचली अब देखू उ कैसे बनै छै, उ ओकर पर्सनल लाइफ के बारे मे जे छै उ ओकर गलती छै, चाहे ओकर कुछो बन गेल छै तऽ उ ओकरा थोड़े गलती कहै सकै छी की।
हाँ ई ते आएले छै। पैसे र रौउवा के काए ला कहै छै, कुछो कहले छै का।
ना तऽ बस ऐसे ही बात करत रहै छी।
हां भात खाई।
उ बोलै छै कि आज के जमाना मे सौगो अमीर मे समझली, निन नब्बेगो अमीर गलत दनी अमीर बने छै, तऽ हम उहे बोले छी कि ना छै, उ सब बाड़ा मेहनत करै छै, उ सब सही रास्ता पे जाय छै, उ सब सही रिस्क लेबै छै तबे ने बनै छै की।
हाँ रिस्क लेबै छै, तबे ने बनै छै। बिना रिस्क के कोन बन जाय छै।
ना तऽ ओकरे लागै छै कि सब गलत-गलत काम करके बनै छै तऽ ई मतलब तऽ दूसरा आदमी फेल होय छै, ओकरा ना पसन्द छै तऽ उहे कऽ देबै छै की। एकरा मतलब ते इहे भेलै।
हाँ इहे भेले।
उहे हम कहै छीये ऐसन ना हय छै जो आदमी बनल छै अमीर एतना पैसा कमाला छै, उ बड़ा अ नीक ढंग से कमाला छै, अगर आज गलत रास्ता चल के कोनो आदमी पैसा कमा सकै छै तऽ आज आधा से जादा लोग गलती आदमी त चलके पैसा कमतियै की।
हाँ ई तऽ हल छै।
हां कि अगर मैन लू जे जे आ दमी मतलब नीक ढंग से पैसा ना कमा सक कै छै आ गलत ढंग से कमा सकै छै तऽ आदमियो सब त उ गलते ढंग से चलतिये।
हाँ गलतिये ढंग से चलतीये। के काए ला कहै छु।
ओकरा लागै छै कि जेतना अमीर लोग होके छैनु। उ सब गलती के होके छै। त गरीब के हक मारै छै। एसन थोड़े होकै छै अमीर सब गरीब के रोजगारो तऽ देबै छै, इहो तऽ देखे के पड़ै छै।
हाँ इहा ते देखे के पड़लै छै। बहुत गलत कहै छै।
आधे-आधे देख के बोलै छै, तब हम की कहू।
एसन दोस्त के रखै छी।
एह दोस्त के बात ना छै, ओकर सोच गलत छै तऽ उ का करू।
ई सब सोच रखे छै तऽ अमीर बन जाय छै तऽ मारिये दी गोली-उली, मारी
हाँ ओतना न करै छै। ओकरा मतलब अभी तनी सोच छै जे ओकर बने के मतलब कि अमीर बने के छै तऽ सत्य वचन पे चलै छै, त आज के दुनिया मे कोन कितना सच छै ई तऽ अहों जानै छी की।
हाँ उ ते सब जाने छै।
ह्म्म सच बने के चक्कर मे लोग इतना गिर जाय छै कि की कहु।
की कहै छै।
त ना बोलै के चाही लेकिन तैयो जो अमीर बनल छै उ अपन मेहनत से बनल छै की चाहे कोनो हो।
कोम बनल छा, एसन ते हय नै छै।
उ आदमी अमीर ना बनते त ओकर गलती रहै छै। ओकरा कोनो जानतिये न। आज अमीर बन गेल ते गलती काम के थोड़े बनल छै। उ अपन मेहनत के बल पे बनल छै। अ एतना असान छै त को कोनो बन जाय की।
हां उ ते हेले छै।
त उहे ने हम कहत रही।
हां ठीके सोच गलत छै।
अब का कहू अब जेकर सोच बोलब कुछु गलत बात अ हम सिखाएबे ने ओकर हम भाय हम जानै छी तऽ हम बता देबै छी तऽ हमरे बोलै छै कि तू न्यूज ना देखै छी, न्यूज मे हम, हम पूरा न्यूज देखै छीये खाली। सोशल मीडिया से जुड़ल रहे छी। हमरे ई सोशल मीडिया पे तऽ कोनो आदमी के गलतियो बना देबे छै आज-कल के जवाना
आज-कल के जवाना मे।
ह्म्म कोन कितना सही छै, कोन कितना गलत छै, अब बताउ।
ह्म्म।
ओय सब मे हम का पड़ी। छोड़ देबै छी हम कहै छी जाय दे भाय तूहे सही छी, हमही गलत, पर केकरो मेहनत के बारे मे गलत कहलु तऽ गलत हेबै।
हाँ गलत छै, बिना गलती के गलती कहै छै तऽ
ना तऽ उ भाय ओकर ह्म्म हमरा तऽ ना कहै छै, लेकिन केकरो बारे मे और जो बनल छै, बनाय ते मेहनत करके, ओकरा हम कैसे कहु कुछु गलती
हाँ मतलब बनाई छै उ अमीरे छै, अब ओकरा कहै छै कि तू गलत का काम से बनल छै तऽ उ गुस्सा ना हय छै ओकरा।
जी, ओकरा चाहे केकरो सुनतेै त भाय ओकरा से सीखे के जरूरत छै, ओकरा ता ताना मारे के जरूरत ना छै का।
हां ताना ना मारै छै, उ ओकरो कोशिश करै छै, बनै छै तऽ ठीक ने बने छै ते कहे ने छै।
ह्म्म अहैं ओकरा जैसन बन के जैसे अहाँ चाहै छी, लेकिन ओकरा जैसन बनू तऽ सही की।
हां बन के देखाबा तऽ सही छै।
तहन ने अ अहाँ ओतना बड़ आदमी के कुछो बोलन तऽ बुझाएबो करी, अभी बोलियै के की करै छी।
की करै छै, हाँ ई तऽ आएले छै।
ए लै हमरे लग
जा दै छै।
जी। ओ उहो अपना जगह सहिये छै, मतलब जे देखै छै सोशल मीडिया पे उहे बोलै छै।
हां।
सोशलो मीडिया पे आज जथि देखे के चाही, उहे आबै छै, अपना मन से देबै छै थोड़े। अहाँ अगर गलत चीज देखे के चाही तऽ खाली गल तीये चीज आबै छै, अगर बढ़ियाँ चीज कबो देखे के चाही तऽ खाली बढ़ियें चीज आबै छै।
बनहिये छै। हाँ ई ते हैले छै।
हम बोलबो करली कि अहाँ जे होकै छै उ खाली गलत चीज मे सर्च रहै छै, अहाँ ई देखू कि उ कैसे मेहनत करके बनल छै, ई ना देख उ की कथी गलती करला छै, गलती तऽ सब बहुत लोग करला छै, गलती ते केनहो से सीखल जाय छै, मेहनत केने से सिखल जाय छै, उ देख उ। तऽ उ देखू अब का होय छै। जी उहे हमू आब की कहू।
जा दी छै। कुछो ना होय छै।
और बताउ अहाँ के उम्म माताजी-पिताजी सब नीक छै।
हां सब नीक छै, अपना के माता-पिता सब नीक छै।
जी हमर माता-पिता सब नीक छै, अहाँ के खाना-पीना भऽ गेल छै।
हाँ, हाँ खाना-पीना हो गेल छै, अपने के खाना-पीना हो गेल छै।
जी अपने के खाना-पीना भऽ गेल छै।
हाँ की की खएलै छै।
अभिय तऽ खयले छी जलेबी खयले छी मिठाइ खयले छी ।
हँ मिठाइओ खयनेइ छै ।
जी मिठाइयो खोले छी । अहाँ ना खाय छी की मिठाय।
न हम खाइ छी दे ते। अपने खियाब ने । करै छै ।
ए हम अपने । केकरो से माग माग के खााय छी हम अहाँके की खिला देब ।
ह -ह अकेल अकेल खाय छिय कह छी।
नहि तऽ अकेले अकेले कोन खाायके चाहे छैकेल मिठाइए न अच्छा रहै छै हमरा रस गुलाब जामुन जैसन मिठाइयमे नीके नहि लागैत छै ओ रसगुल्ला- बड़ा नीक लागै छै ओ छेना केकै छै गुलाब जामुन मजे नहि आबै छै हमरा। खायब ।
हँ मजे -नहि आब छै चले ठीक छै फेर बात ।
चल जी सब। छै त । ।